हेलो। हेलो हुं कहु।
जाइ या आवाज।
ह्म जाय छै। सब ठीक बुझाय पूज पूजा पाठ होइ छै।
नहि नहि पूजा नहि करैत छी एखन नहेब हेबो नै केलौउ हैं आर सब ठीक अय। आइ कनी लेट भऽ गेलैय।
अच्छा।
अहाँके भऽ गेल सभ चीज।
हँ बौआ छोट छै ने तऽ सबेरे सकाल सभ चीज क लेने छी।
ओ और सब बताउ की भऽ रहल छै, तहन एखन।
नहि किुछ एनैहे बैसल छलियए, बौआ कऽ सुतबी छलियए।
अच्छा- अच्छा।
और सब कहू सब ठीक छै, केहन छै मौसम ओतऽ के।
आँ।
मौसम केहन छै ओतऽके।
मौसम बहुत गर्मी छै। और सब बतबियो।
सब ठीक छै।
अहाँके भऽ गेलै सब काज।
हँ भऽ गेलै।
ब
मम्मी पप्पा ठीक छथिन?
हँ- हँ मम्मी पप्पा ठीक छथिन।
अच्छा की सब खाना बनेलियै हे।
खाना बनि गेलै। रोटी, सब्जी दिनके तऽ इएह चलै छै ने, राइत के चावल बनै छै।
हँ।
और सब बताउ।
सब ठीक छै, अहाँ कतऽ रहै छी।
अंय हम दिल्ली में रहै छी।
अच्छा।
और सब बतबियौ तहन, अहाँ कतऽ रहै छियै।
और सब कहू। दिल्ली में तऽ बहुत गर्मी हेतै।
अंय।
दिल्ली में बहुत गर्मी हेतै।
बहुत- बहुत गर्मी छै।
ओह दिल्ली मे बहुत गर्मी हेतै कैलैऽ कि हमर माँ के भेगना सब भी छथिन, से सब भी दिल्ली रहै छथिन तऽ
कतय रहै छैथ दिल्ली मे।
उंऽ लाल किला के आस-पास में रहैत छथिन।
लाल किला के आस पास।
हूँ।
पंखा चला नऽ। और सब बताबियो।
बौआ सब बुझाए बाजै छै।
हँ बौआ छोटका छियै।
अच्छा! अहाँ के कतेक बौआ छै।
तीन गो अइछ, दूगो बुच्ची एगो बौआ।
अच्छा! आ हसबैंड बाहर रहै छथिन या घर मे?
नै ओ एतै रहै छथिन, हमसभ सभ साथे रहै छियै।
अच्छा।
हँ हँ।
आ सास ससुर भी सभ साथ मे?
ओ नहि ओ गाँव मे रहैत छथिन।
अच्छा।
ओ सभ गांव मे रहै छथिन।
हुं, और सब कहु।
और सभ ठीक छै अहाँ की सभ खाना बनेलहुँ हन।
खाना बनेलिऐ आइ भात दैल। सब्जी चरौड़ी पापड़ आब स्राव आबै छै न।
ह ह।
तऽ श्रावन मे तऽ माछ मछली तब नहि खेबै, एक महीना। तऽ एहि ले आब जे खेबै से आइ खेबै भऽ गेलै।
अच्छा अच्छा।
ओकर बाद हमर ननैद सब भी काइल अबै छथिन सब मधुश्रावणी पूजा ले।
ओ तीन तारीख सँ पञ्चमी छी न।
हँ तऽ हमर ननैद के पहिले बेर छै ने ई बियाह भेला।
ओ।
तऽ काल्हि आबैत छथिन सब आ ओहि माँ सब बनेलथिन विषहरा सब।
हँ।
आ पूजा पाठके ओहि ओरियन होइ छै न।
हं एखन तऽ आब ओहे सब मे लागल रहब।
हुं हुं कथा सुनऽ मे आबैत छै सब। ओते नहि जेबे हमर ननैद सब जेथिन हमर जेठ सब जेथिन ओते फूल लोढऽ।
अच हँ हँ कै टा बौआ छथि अहाँ के।
ऐके टा छैथ।
अच्छा एके टा छैथ। छोट छैथ।
हुं तीन साल के छैथ।
अच्छा तऽ तीने साल के छैथ।
हूं।
तखन त छोट छैथ अखैन।
हुं।
बहुत गर्मी छै एतय तऽ परेशान भऽ गेलैये लोक गर्मीसँ।
गर्मी बहुत छै आर बच्चा सब के यार गाँव घर मे, दिल्ली मे त कनी कनी लाइनो रहे छै।
हँ से तऽ छै लाइन तऽ रहे छै लेकिन एतुका पंखो बहीर भऽ जाइ छै बेसी। गर्मी पड़ैत छै त।
ठण्डामे ठण्डा बेसी।
हँ।
ठण्डामे अहाँ कनेको भी पंखा चलेबै कनिको हवा भी अहाँके ज्यादा ठण्डा लगैत रहतै।
हां।
आ गर्मीमे कतहु भी हवा चलत तैयो बुझाइत रहैत छै हावे नहि छै।
हँ ठीके कहै छै, से बहुत परेशानी लेकिन भजाइ छै।
गाँव घरमे आरो दिकत लइन कनहि रहे छै।
हँ लाइन नहि रहै छै ने तहन बहुत दिक्कत छै।
बच्चा सब गर्मीसँ परेशान एगो लाइटसँ परेशान बड ओर सब कहु मतलब बौआ सब परेशान रहै छै, लाइनसँ।
हँ हमरा एखन ई ताहिमे छोटका बेसी परेशान करैए।
हम्म बड़का वाला त बूजय बला भए जाइ छै, त बर्दाश्त कर छोटके नइ न।
ओर ई कनि बेसिए करै छै, परेशानी बहुत करै छै।
ओर सब कहु
ओर सब ठीक अइछ।
हम्म
गाँवमे त बाहरोके हवा तयो कनि लागै छै, ठीक रहै छै।
तबसँ निक गांव गर्मी गर्मी मे गाँव घर नीक रहै छै, कैलेकि गर्मीमे कनि हाबो लगल कोनो चीज भेल त आब धीरे -धीरे गाँव घरके भी सुविधा बढ़ल जाइ छै।
हँ -हँ
पहिले नहि छलै हॉस्पिटल ईसभ बहुत दिक्कत छलै, पहिले
हँ पहिले अब बहुत छै आ नीक दवाई कते बढ़ियां दय छै।
हम्म आब बाहर से नीक दबाइ एत दै छ।
बहुत नीक दबाइसभ दै छै गाँवमे।
सभ जादा जेना देखू बाहर सभमे सर्दिए भ गेल त फटसने बाहरिया दबाइ आन के द देलक आ घर सबमे गाँव घरमे सर्दी खाँसी भेल त तुलसी मध ई उ बहुते छै।
गाँवमे बहुत व्यवस्था रहै छै, तैयो गाँवके माहौल अलग भजाइ छै।
हम्म
बाहरमे अहाँ कतबो करियौ त दबाइए पर चलियौ जड़ी बूटी इ कतस
तैयो तबियत आरो खराब होयइते गेल
हँ
सभ चीज गाँव मे नीक छै, कते चीज सब दुनू जगह मे नीक छै। सभ जगह ओनहे छै कनि नीक तऽ, कनि खराब
हँ कनि ओ त कनि मनी त कनि भए जाइ छै, सौँसे कतौ रहियो त,
हमर बौआ भी जाइ छलै ट्यूशन बौआ सब साथे
हँ
बौआ सब लऽ, जाइ छथिन तऽ चलि जाइ छलै आइ नहि गेलै हे। आइ कहै छै नइ जायब मम्मी
ओ ह - ह
ह धूपो छै ने, बहुत तऽ नहि जाय देलियैए। हम कहलियै धूप छै नहि जाइ तबियत खराब भऽ जाइ छै नऽ
हूं तबियत खराबे द्वारे लोक के कनी परेशानी बुझाइय रहै छै
तोरा अहाँ एते लेटसँ खाना खाइ छियै भूख नहि लगै छै।
आदत भऽ गेल अछि हमरा की करू बौआ छै नऽ बहुत परेशान नहाय लए जेबै तऽ आब ओहो घुसतै ओकरा जबकि सबकिछ कऽ कऽ फिनिश कऽ देने छियै। तईयो परेशान करै छै भैर दिनमे दस बेर कहत निम्बू पानी दे निम्बू पानी दे देखै छियै ओहि लै कानै छै। निम्बू पानी लेतै तै लै कानै छै एखन।
हां पेट ठंडा करतै।
अरे बहुत परेशान करय छै। खराबियौ नै करतै बेसी पितै तऽ
हां सर्दियो करतै धिया-पुता थोरी बुझै
आ ठण्डे पैन मे पीतै से
हमरा बौआ मो बौआ के तऽ भैर दिन सुत कोरते मैएट मे मैट मे खैस के कोनो बात नै राएत मे नहा दै छियै। पर मैट पाइन सबमे खैलाएत रहै छै त तबियत खराब भऽ जाए छै नै।
हां। हूं-हूं-हूं
आ बीचमे आरो मोबाइल लऽ कऽ पड़ैक गेल छलै यै मोबाइल देखब, तऽ मोबाइल देखब।
अरे मोबाइल बच्चाके तै की कहू हाथ पैर भऽ गेल छै। माओ बाप के मोबाइले हाथ पैर छियै आ बच्चो सब के मोबाइले
आ ठीके मे मोबाइल बिना आब ककरो बैनते नै छै सबके आब आदत भऽ गेल छै। हम सब बड़का छी ओय से की? तब मोन नै लगैत रहै छै मोबाइल‌ बिना चाहे बात करा के होय या न‌ होय।
ठीके कहै छियै।
आ बौआ सबके हम तऽ नुका-नुका कै राएख दै छियै जखैन बौआ देखै छियै फोन तखन हम नुका कऽ राएख दै छियै, अपना सबके तऽ आब बड़का ओकरा सबके आएखमे अखन असर पड़ै छै। खराब हेतै।
ओकरा एखन किच्छो दऽ देबै ओ निम्बू पानिके सिवा और किछ नै बुझतै
निम्बू पानी निंबूए पैन पीतै अखन
हां हले, भेलौ? भऽ गेलै खूश आब, आब एकोबेर नै किछ बाजतै
ही ही
नींबू पानी। और सब बताउ हां अरे नै ओकरा चाही दिन मे ओ दू बेर, तीन बेर, चाएर बेर अ देखियौ नै निम्बू पानी पी लेतै तहन कहतै हमरा चॉकलेट दे नै तकर बाद कहते कनि मिश्री दे नै
ह
मीठ चीज मे इहै सब खेतै। आ खाना जे एखने देख लेतै आ खाना जे देख लेत तऽ बाप रे बाप तकर बाद लगै छै जे बी पी हाई भऽ जाए छै ओकर खाना देख के आबक बच्चा सब खाने मे बड़ बिटण्डी करै छै।
नै उ सब
और चीज तै बहुत नीक से कऽ लेत
और सब कहू?
और सब ठीक ऐछ। सब बढ़िया यै अहाँके के सब रहै छै ऐठा?
सब हमर ज्वइंट फैमिली रहै छथिन माँ बाबू सब
अच्छा अच्छा । तऽ बड़ नीक लागैत हैत अहाँके सभगोटा रहैत हैब।
हुं नीक लगै छै।
एनामे कामो धंधा हँ।
बाहर सममे आम खाइ खेलियै कि नहि खेलिय।
ऐं।
बाहरमे आम खेलियै कि नहि।
हँ आम तऽ एखन एखनो राखल छै हमरा नहि पसन्द यए आम लेकिन बुच्चीसभ खाइया।
आम जेका चीज अहाँके पसन्द या आम तऽ
नहि नहि आम ताम हमरा नहि पसन्द पड़ैया
ह
गाँवो हम गेल छलहुँ हन तऽ आम छलय हमरासभके ओतय फरल।
हुं।
लेकिन हमरा नहि आम नहि हमरा सोहैया।
हमरा ऐ जग सब आम खा जाइ जाय छै बौआ के हमरा बड़ पसन्द छै।
हमरो बौआ खाइया बौआ बुच्ची ओकर पप्पा सब आमके एकदम छथि फेवरेट ओसभ।
हु हु। गाँवमे कनी मनी फड़ल छलै खाय लाय के अपना घर गाछी मे। तऽ खाायके लेल तऽ आब किन कीन खाइ छै आब आमके आब आखिरी भऽ गेलै लास्ट भऽ गेलै आम
हु हु एखन एम्हर अबै छै गली मे दू किलोक दैय छैय मालदह। सौ के दू किलो देलक। दशहरी माल
हुं।